हेलो
हँ उधर बारिश पड़ी है क्या
नहि बारिश तऽ नहि होइय इधर अहाँके इधर बारिश होइय
एक लड़के को फोन किये तो बेले बारिश पड़ा इसलिए नेटवर्क न पकड़ रहा है
न इधर तऽ बारिश न पड़ै य
तब ओर सब ठीक न
और सब ठीक यऽ अहाँके सब ठीक य ने
और सब बताउ हल समाचार ठीक यऽ न
हँ सब ठीक
और सब बताउ कटेक टास्क कम्प्लीट भेल
हम एग्जाम देने आ गए हैं इसीलिए अभी थोड़ा सा फिरी थे तो सोचे करते हैं
लोक सबके तीन तीन हजार तीन हजार नब्बे आ पुर गेलै हमरा दबारा टैक्से न एले
मेरा अभी चालीसे गो पूरा है
आ हमरा दोबारा टाक्स न आयल यऽ मतलब पहिला टाक्स इ कऽ लेबै ने तऽ ट्रान्सक्रिप्शन वाला टाक्स आइत मैथिली भाषामे मतलब ऑडियो बजत ओकरा न अहाँके न टाइपिंग करय पड़त
तऽ ओहि सँ हमर दोसर टास्के नहि एलियै एखन तक, लोकके एखन तीन-तीन हजार पूरा भऽ गेलै।
कता नहि ह तऽ नहि
तीन हजार एक सए चालीस फेरो दू हजार पैंतीस सए ऐसे ऐसे करिके पुरि गेलै।
हूँ।
आ एग आओर बात टास्क कम्प्लीट भेलाके बाद भी ने अहाँके किसी के कॉल आइत न हमरा टास्क पूरा करा देबे कॉल रिसीव कर के तब ने रुपैआ बढ़त अहाँके आ जकरा भी बात करबै मैथिलिए भाषामे बात करबै। समझलियै?
हँ। फ्री रहऽ तऽ करबै ने। जैसे अभी एग्जाम देने चल जाे हैं तो।
कते दिनसे कतेके कॉल भी रिसीव नहि करे रहियै।
आए च नहि, आब पाँच-छ दिन भऽ गेल, एखन दू दिन आओर छै।
नहि तऽ हम इधरेसँ कॉल कऽ दै रहियै कि हँ, हम फ्री छी, कॉल कऽ सकै छी अहाँ।
हा
अ खु अभी तक नहि आयल यऽ हमरा टास्क। हमरा दोसर टास्क अभी तक नहि आयल यऽ दवाटा। से नहि एलियिया तऽ कि बताउ?
अभी तक कितना आईएल?
ओ, ओ, तऽ पैंतीस गोटा अन्ठावन सए कऽ रहै, पैंतीस गोटा। पूरा भेल यऽ हमर। कसा लगत
आ। नहि हमर तऽ अभी चालीसगो भए गेल रहय। हमर अभी चालीसगो
टास्क न एलियै हमरा। सभसँ जादा पुअर गेलै।
पता नहि सभके केना पुछैके है।
वही न की होइ छै, नहि होइ छै, समझेमे नहि आबैय। मलम-धागा वाला बहुते छै ने हँ, देखलियै ने।
सभका अलग अलग टाइम है हमको लगता ह उलोग पूरा हो जाता होगा न।
जे हमरा लिंकसे मतलब हमे भेजले छियै। पाँचगो छः गोके ओकरा आरके मतलब दोबारा टास्क ढेर ढेर सरा आल पेमेंट भी हमर जादा जादा एयलियै।
मेरा भी एक सो कुछ नब्बे की नवासी रुपआ।
हो नर
अहाँके कितना आइले
अहाँके पेमेंट अभिए आ गेल।
नहि उस तीस गो सम किए थे ने तीस गोके एक सए नब्बे रुपआ एल।
देखियौ न जैसेक कि आयलियै ने। ओकर तीन दिन बाद। चारि दिन बाद फेर पेमेंट आयत चेक करैत रहबे पेमेंटमे जाक समझलियै‌ अच्छा सो की करत जब पेमेंटमे जााक चेक करबै ने तब देखबै बढ़लियै
ओ नहि हम नहि चेक किये
के दिन भेल पेमेन्ट एल
भए गेल आठ दो नओ दिन
जा कऽ चेक करबै ने समझलियै
तऽ कतेक बढ़ि गेल हेत अहाँके पेमेंट
जी जनक समय जउ ने ह
आ टास्क पूरा होलाके बाद भी किसीके कॉल आयत त कॉल रिसीव करबै हमरा तऽ की बताउ हमरा नया टास्के नहि मिललै टेंशन मे दिन से तऽ किसी के कॉले नहि करै छियै
ओ अभी लिख देतै गुरु म जिसको अभी कॉल करना है कर सकती है
गाइन नेपाल पर त प च ख हए बौआ
जेकरा जेकरा नम्बर येत ने अहाँके फोनसँ बात कर हेबै ने ओकरा आरके व्हाट्सऐप पर मैसेज कऽ देबै या कॉल कऽ देबै हमरा पास अभी टाइम यऽ अभी अहाँ कॉल कऽ सकैत छी
आओर बोलबो करतो न‌ तऽ भस ल न ह पड़ छै
की बोललियै अी
कहबो करते है ने तऽनाय करत है
न्यू न्यू टास्क जे करियै ने ओकरा पर तनिक ध्यान देबै
हूँ
तऽ ज्यादा भऽ जात त अहा के जल्दी कम्पलिट भ जेयत एगो नंबर से दुबेर बात कऽ लेबै ने त दू तीन गो टास्क कम्पलिट भऽ जायत
हँ परसु कल त की है कल है की ए पर
त होअ गया था आओर आओर सब
आओर सब ठीक य
अहाँ घरके समस्त
नहि यै बेगूसराय पड़ैए हमर घर
बेगुएसराय
ई एप मे जादा ने बेगूस सराय दरभङ्गा समस्तीपुर एहि तीनू जिलाके जादा जुड़लए कत
हँ यही तीनू
ान ने वष हा ल भ नहि ने अध प हँ समस्तीपुरसँ डाॅलिय से बात
स गर्भग असै एको आए
आ डोलिय से बात होइया पता यऽ सबसँ जायदा बेगुएससँ के यै
हँ सबस जाददा बेगुसराय एक सहीए बोलै
हँ आ सबस कम दरभंगा के
सहिए ने देखिये चौंतीस सए अड़तीस बनल है एगो क
देखलियै हमर बहिनके यै
अह बहिनक कहैय इसका नओ सौ पचह त रुपैया मिला
हूँ
कतेक ने बनाब
हमी ल करै ल
तीन हजार नबबआ सबको ज्यादे ज्यादे बनल या
अभी ई टैक्स के पेमेंट थोड़े एले ह पहिले टैक्स के ही पेमेंट छै धीरे धीरे बढ़ैत रहे छै अभी तक मे कथी कहै छै से हमरो तीन बे बढ़लैए ओकरो एकदा एक सए भेलै रहऽ तब भेलै रहऽ शायद पाँच सए बीस ओकर बाद सात सए एकैस तीन बेर भेलै ओकर बाद नओ सो अथी ककरो चारि बेर भेले हमरो अभी तक मे
बारह सौ पैंतालिस आयले अनठावने गो टास्क पर
कछ रुपैआ रहै
तऽ तीन सए किछु रुपैआ सीधी नओ सए छिसठि भेलै ओकर बाद बारह सए पैंतालिस भेलै हमरो तीन बेर बढ़लैए आब देखियौ फेर की होइ छै
हँ
लक सा लक सा प नाम कुमार आओर सब बताउ
आओर सभ तऽ बढ़िएँ अभी एग्जाम देने आबै हइ नरसिंह का एग्जाम चल रहा त रहहुची आ ज
मतलब ब दूर ओ यानि कि बहुत दूरमे अहाँके परीक्षाके सेंटर देलियै ने
हँ तनी इहे ने परेशानी फस गेल कुछो करियो ने पड़तै यहाँ जैसन जगहमे है कभी नेटवर्को नहि रहता है
वैसे तऽ अभी मदनीशजक परीक्षा चलि रहल यै
नहि हमर नरसिंग वला है
आब आब आब आब मम्मी कन मम्मा कन ख क आ लेकिन हमरा गोरी मे नहि रहतै तु अनेपास होइ ल रह
ठीक है आइा
हँ कर लेंगे ओके
ठी है ओ